हेलो हँ
केहेन छी बहिन
तू केहेन छी
ठीक छियै हमहूँ
आओर आइ की सब केलही
आय सोचलियै कि नहि तू भूलि गेलही हमरा तऽ फोन कर लै छियै
नहि नहि भूलि कही जइयै दोस्तके भूलि जाइ छै आदमी
तैं से सोचलियै आओर सब बतबइ कि सभ खाय लए बनलो
लियौ आब बनेबो देखले रहियौ तू साड़ी पिन्हले रहि कतयसँ लेलही साड़ी
साड़ी तऽ एतयसे लेलियै
ओ दिनमे कढ़ी चावल खेलियै रहय तू की खेलिही रहय
हमे तरकारी बनेलियै भात बनेलियै दालि बनेलियै तू सब की सब बनेलहि कढ़ी चावल
हँ
आओर सब बतबु
बस बहुत अच्छा अहाँ बताबू
बच्चा सभके गर्मीे छुट्टी भए गेलै
हँ भए गेल छै
आइ तऽ हमर नहि भेलै अभी
अहाँके बच्चा सभके स्कुलमे कहिया हैत छुट्टी
बीस को बोललै
बीसके तब ओकर बाद गर्मीक छुट्टी कतय जाइ के प्लान छै
गर्मी छुटीमे अभी नहि सोच लिए सोचय छियै कहीँ घूमय जेबै लेकिन केना जे जेबै सभचीज तऽ बहिन महगा छै पेट्रोलो आर एतना महग छै ने तऽ अपन गाड़ी करके कहाँ जएब
हँ से तऽ छै महंगाई तऽ जान मारि देतय मजदूर आदमी सबके
तैं से आ ई एम्हर
हँ गर्मी तऽ बहुत छै हँ बहुत गर्मी छै
ओहो है ओहो छै इम्हरे साल बड्ड गर्मी छै
बहुत गर्मी छै एम्हरो हमरोसभ एम्हर बहुत गर्मी छै एतय तऽ ई छै ने कनिटा गाँव छै तऽ पेड़ पौधा सभ छै तऽ कनिटा जान बचल छै
ह से तऽ छै
हँ लेकिन शहर सभमे तऽ ई बात छै ने
छै बड्ड गर्मी
हँ
आओर सभ कहू
बस ठीक छै आओर बौआसभ ठीक यए
हँ बौआ सब ठीक छै बौआ सबके कहय छथिन्ह की की घुमने चलो घुमने चलो घुमने चलो
ह
अभी बाहर खेलय छथि
हँ बच्चासभ तऽ गर्मीके छुट्टीके इन्तजार करबे करै छै घुमैयए लेल जे कब गर्मीक छुट्टी हेतै कब घूमय लए जेबै
ओर सब बतबु बहिन हमे तऽ सोचलिये अहाँ भुलि गेलि हे हमरा
नैय नैय भुलि कोना जेबै
फोन नै न करै छीये अहाँ थोड़ा सोचलियै फोन करै छी बहिन के
हूँ गरमी एते छै ने जे परेशाने रहै छियै भैर दिन
बारिश सु ब छ ने
बारिश भेले रहे चारि पाँंच दिन पहिले ओकर बाद तऽ फेर बारिश होय छै ओकर बाद फेर तऽ ओहिने गर्मी गर्मी करै छै
ओ क पछ
जहि दिना वर्षा भेल ओहि दिना मौसम कनिटा ठण्डा होइ छै आ ओकर बाद फेर ओहिने गरमी
के ब छै ब
हूँ
ओर सब बतबु
बस और सब तऽ बहुत अच्छा छै अहाँ बताबु कुछ नया ताजा प्रोग्राम हँ हाँ की करबै बैसल बैसल कोनो कामो धन्धा नहिए छै तऽ
अहाँ काज सँ नहि जुटल छियै काज त बड्ड बड्ड नीक नीक सुन्दर सुन्दर काज दैत छै
हँ जुटल छियै की
हँ बस
हँ बहुत हँ बहुत अच्छा छै कार्य ऐप
बहुत अच्छा काज दै छै
हँ हँ
तऽ बढ़ियां छै ओहिमे बैठे बैठे टाइमके कोनो बात तऽ नहि छै अपन जब मन तब काम कर लेब बात कर लेब
हँ अपन सुविधा अनुसार यूज करू आओर अपन घर बैठल जे छै से अपन
अर्निंग होइ छै हुं
हं छै
हमरा अहाँसभ सनाके महिलाके लिए बहुत अच्छा छै
हँ से तऽ छै से बात तऽ छै बहिन
हँ
कत जाइ छियै गर्मी छुट्टीमे
छुट्टी मे देखियौ ने अभी तऽ गर्मीके छुट्टी भेल नहि ये
आओर सुन बदलू
हँ और सब बढ़ियां ए गर्मी के छुट्टी मे ज्यदातर तऽ नानिए गांव जाय के प्रोग्राम रहै छै
हँ ओही बात तऽ छै
हँ गर्मीेक छुट्टी छुट्टी भेल तऽ बच्चा सबके सबसँ ज्यादा नानी गाँव जायके रहै छै ओर एहिनो अभी आम के मौसम छै ने गाँंव सबमे आम के लिए
आम तऽ खूब खायोलौं न
हँ आमसभ आओर लीचीसभ तऽ खूब फड़ल ये
आओर सभ बतबू
आओर सब ठीक छै
ठीक यै गानियो सब ठीक यै
हँ सभ ठीक छै गाँंवमे तऽ ई रहे छै ने ताजा ताजा सब्जी सबके भी रहे छै हरा हरा सब्जी सब खेत खेतमे लागल रहै छै
हँ से त छै से बात त' छै
हँ हँ अपन हरा हरा सब्जीके आनन्द लिअ
हँ ई छै
हँ गाँवमे रहयके ई फायदा छै आ कनि मनी गर्मियोसँ बचल रहू
ह त कितनो ग रमी रहत लेकिन हवा चलते रहत
ते रहै छै बस इएह य गाँव मे जे छै ने लाइट के दिक्कत भए जाय छै हवा सब आँधी तूफान आएल लाइट कटि गेल ओकर बाद फेर
कोनो बात नहि छै बहिन शहरोमे यही भाग छै
हुंहुंहुं
यही होइ छै जहाँ हल्का सा भी हवा चलत
हँ ह लाइन गेल आब गेल तऽब गाँव मे त ई छै कि लाइट कटि गेलै चलू बाहर सब खटिया चरपाइ दे के चाची भाभी मौसी सब बैठ जाउ अपन आराम से
सैरसो छियै
हँ अपन आम के गाछी छै ओकरा नीचामे खटिया लगा लिअ
से बात छै बहिन
हाँ
हम सोचलियै कतेक दिन भए गेलै बात नै भेलै कर ले छियै बाबू के मोबाइल दे ने छै गेम खेलै छी मोबाइलमे ताहि दुआरे नेट बचा कऽ रखलहुँ तऽ बात करय खातिर
अच्छा
देखि तऽ अहाँक फोन करली से अहाँ आर के किया अहाँ हमरा बिसरि तऽ नहि गेलियै
नइ नइ बिसइर कोना जेबै दोस्त के थोड़ी कोइ बिसइर जाइ छै बस थोड़ा सा अभी अभी तऽ रोटी सब्जी बनायब दिनमे चावल खेलहुँ रहै अभी रोटी सब्जी बनायब
ओ अहां रोटी सब्जी बनेबै की सबके सब्जी बनेबय
सब्जी कद्दू के सब्जी बनायब अभीये बारीसं तोड़ि कऽ अनलखिन ये चाचा जी
ओ कद्दूक सब्जी कद्दूक सब्जी तऽ बड्ड सुन्दर बनबैत छी अहाँ की की सब डालै छियै
इहा ओहिमे जे छै ने पहिले फोरन डालि के ओकर बाद बनायल जाय छै सुखलका मिर् ची सब दएक छौंकबै ने तऽ अच्छे बनै छै सब्जी
सुखा मिर्ची दय छी आहाँ
हँ सूखा मिर्ची दए कऽ तेजपत्ता दए कऽ छौँक दियौ ओकरा जीरासँ अच्छे बनै छै कद्दूके सब्जी
हमे और लहसुन पचफोरन
हँ सभ दै छै सबके अपन अपन तरीका होइ छै हमसभ कद्दूक सब्जी कद्दू आओर झिंगामे प्याज नहि दै छियै
प्याज नहि दै छियै
नहि बिना प्याजेके अच्छा बनि जाइ छै सब्जी
गर्मी मे हल्का ही खायके चाही
हँ क हँ आओर एहिनो गर्मी सब कद्दू झींगा बेल इएह सब फयदा होइ छै
सही बोलली बहिन
और खीरा सब अनबेलियै की नहि मार्केट से अभी खीरा सब खायल करू गर्मी बहुत छै पेट ठण्डा रहत
नहि अभी तऽ नहि लेलियै लेकिन सोचय तऽ छियै जे अभी तऽ इधर बहुत दिन से मार्केट नहि गेलियै ने
अह
लेकिन जयब तऽ लए आबि सकैत छियै
हँ लए आनब कियकि अभी गर्मी बहुत ज्यादा छै ने
बहुत छै बहुत इम्हरे साल बड्ड गर्मी भेलै ने
हँ औरो जे छै ने दिन मे नीम्बू पानी सब पियल करु नीम्बू पानी सब पीबै ने शरीर मे तऽ पानी अथी रहत
बहिन कि बतेब फुरसते नहि भेल
आओर निम्बू पानि अगर दिक्कत यऽ तऽ फेर ग्लुकोजसभ पियल करू ग्लुकोजसभ
सही बोलियौ नै
कियाकि गर्मी बहुत ज्यादा छै
बहुत छै बहुत हद से ज्यादा छै
आओर अहाँ अभी की बनेबै खानासभ
हम एगो चीज छियै बनबू रोटी बनाए लए छियै आर सोचै छियै कि थोकन टा सब्जी बनयब झिंगाके तरकारी
ह आब तऽ अहाँ दूर रहय लगलियै तऽ नया नया दोस्तसभ बननेे हेबै
हँ गे बहिन हेलो आवाज जाय छै अहाँके हँ सुन सुन रहै छी हँ हम्मे सोच लिए फोन कैट गेलै हने
नहि नहि कटलए यै
ठीक छै दोस्त फिर करबै फोन
ठीके छै
अच्छा